ह हँ हमरो सब ठीक और की आज की की खाना मे बनलै है
खाना बहुत चीज बन लै सेबैय पूड़ी दालि चावल केराकेँ आलूकेँ ह अथिकेँ सभकेँ तरुआ हँ बाजू दूध फाटि गेलै देखलिय बड़ा टेंशन हो जाइत छै हेलो
की करैत से छी की फट जाइत छै हमेसा
हूँ
अहाँ जब तक गाँव रहियै हमलोग एको बेर दूधकेँ नहि फटैय दैत रहियै
ठीके फाटि गेलैय से तऽ आय रहैय नहि तनिके रहैय दूध नहि रहैय एखन कनी कन हँ
तनकी रहतै तऽ अरे तनिके भी रहतै तऽ हम मिल्कशेक तऽ पी सकलियै रहियै न
हँ लालूसँ नहि हँ जे दियौ
हम्म
की करतै आ खएबो नहि करैत छै एकदिन आर फाटि गेल आएं
कानेसँ हम एतेक परेसान छियै की
कहलौं एक बेर दबाइ लऽ लीयऽ चाहे कतहु साफ करा लिअऽ तऽ बाते नहि बुझैत छी झूठे केँ रोग पला रहलैए कानमे की छै नहि छै
हम्म साफे करैइ बहुत जरूरी छैय गन्दा भऽ गेल कान
हँ हँ
इसी कहै एते व छैय हँ हूँ
ह कतऽ सा साफ होइ छैय कतहु कहितियै साफ कऽ देबय ला
हँ हँ हमरा पता छैय
हं
दर्द
पता कथी छैय झटका छैय ओहो साफ अन्दाज करै छैय।
दर्दो तो करते लेकिन
आब दर्द कहतै कि नहि ई बात हम केना कऽ बुझबै दर्द तऽ करिते हेतै किया तऽ किछो से गधा निकालते होतै आँ कि जान गीलीयै। कानवला बात हमरा डरो होइत रहै य ओहि दिन कहलव रिसर्च करिय तब रह छै माँगा लिया त बाते नय बुझलियाय सब चीज के डालने रहय छैय सब डाक्टर सब आय कायल। ओहि ह दे तना जा अपन एक कान साफ भऽ जायत कान मे कछ अटका आटकल छैय ई देख कै क आ मोबाइल पर धरियौ देखियौ ओहिपर देखत कि नहि।
ह्म
दितै तऽ ठीक भऽ जयतै झूठ्ठेके रोग बिमारी पालि कऽ रखि लै छी कोन फायइदा कान तान बेसी नोचय नाचयके नहि ने चीज छियै।
हँ
आँ
चलू झ पर चलबय
आ नहि आब जुग जमाना छैय कान तन लकड़ी तकड़ी देबऽ के
ह इन्फेक्शन भऽ जेतै हँ घर मे घर मे मन नहि लगै छैय
हँ
चलू छाते परे चलू
तऽ फेर
हँ
श सर
ओ हमरो आर पता न की भऽ गेलै चक्कर जैसन मोन करै छै
ह खाय बोन करलियै तैँँ कहलियै नहि बनबै छिय दही ख खा देलियै आ हू
आबू ने नेट डिस कनेक्ट भऽ जेतै
आइ भ् गेले मंगल
ह सही से आबू मै की मैरी पोटी करने छै
दु दिन तऽ हमरा खाइए क रहैए
ह्म
दु दिनमे की खावऽ की कर जो भक
दीदी जो पूजा के बारे मे बतेलकै ह ओ करबै कि नहि करबै
कोन
ओ जो रोज भगवान जी के जल चढ़ायके बारेमे
जो की बात छै
त लेकिन मंगलवार तऽ अच्छे से किये वही पूजा करलीएवे
कोन
वही रोज भगवान जी को जल चढ़ायके
तऽ डेली खूब सवेरे उठि कऽ जाय पड़तै
हू
रौदा कतेने छै
अच्छा
सबेरे नहा धोआ कऽ भोला बाबाके पूजा करैके हइ
हँ
से कहलकै
बगलमे सिम्भाके मालिक के मम्मी एलकै कपड़ा कपड़ा पूरा धो धा के सोफा बाहर निकालल छै
हँ हँ बड़ नीक छै मम्मीए देखलियै ह लम्बे खूब सुन्दर मम्मी बाल बकी बकी बला ल कलर के रंगल खूब सुंन्दर मतारी
ओ
हँ आ अबै छै खूब साफ सुथरा कऽ देतै कपड़ा लत्ता चमका कऽ सभके
हं
हूं माय बाप एहन चीज दुनिया में कोनो नहि छै
हं
जा ककर टेंशन छै एते दिन रहियौ तऽ करब डेली रंग रंग के कप कपड़ा पहिर के बाहर जाइ आ अनेरे क खेल क गन्दा लगा कऽ चलि अबै आ डेली हम साफ करियै डेली
हूं
पप्पो के कपड़ा डेली साफ कहलियै पप्पा के आ ओहे ओहे दूर चलि एलियै तऽ कोनो की होइ छै नहि होइ छै कोनो टेंशन कि करबै भगवान कहितै महादेव माता रानी बजरंग बाली एगो नीक लड़की अय सालमे खोजि खाजि कऽ अपन दितथिन छ महिना क डेटै हमरा आर जल्दी करबै नै किए कि जब तक लए छौराके दुइए चारि महीना गेला भेलै हन नई लेकिन कहीँ भेट जेतै तऽ तब तक बातचीत चलेबै
लेकिन पप्पा के बस दिमागे नहि छौ पप्पा के बाते करै नै आबै
हँ नै कर अबैइ छै बात आ हमराबै नहि करबै आ ओनाहिते थोरके क लेबै पहिले ल एगो घर मे एतै तऽ कम से कम नीक लेखा उतरतै नीक लेखा एतै त न ऊं आब जान पहचान के छै तऽ केओ चाहते जे भिखमङ्गा दुखम्गां के संग धरादेतै थोरके अथी कलेबै
हूं
हँ
कम से कम नहियो कुच्छो लेबै तऽ कम से कम लड़की तो जॉब वाला लेबै लड़कियो जॉब वाला नई रहतै पढ़ाइयो लिखाई नई रहतै गाँवके लड़की केत्ते ही पढ़ल लिखल रहै छैइ
नहि रहतै तऽ लेबे केना लेबै गिन कऽ जे दहेज नई लेबै दुनू तरफके खर्चा जतेक हेतै से करौ लड़की के पैसा त उ गहना जेबर ओना थोड़केे हो जाइ छैइ
हँअ सोफा उफा सब लेबै हमरो के घर मे नई छैइ ई सब चीज तऽ लेबे करबै नइ जे अग
हँअ् तऽ ले ओसभ तऽ लेब फर्नीचर के सामान तऽ लेबे करबै जतेक बेटी औरी जतेक सामान होइ से सब लेबे करबै सात गो गहना देबै बेटा के एगो औंठी एगो चेन गाड़ी नई देतै तऽ नई ई सब तऽ साकरैये पड़तैइ न देते तऽ सब बुढ़बा के इहे छै बुढ़बा के कोइ अपन मिल जेतै तीन पाँच बतियावला तऽ ओ लिंगा धतिंगा कहतैइ उतार ले नहि ओहिसे नई कुच्छो ले हमरा से कोइ किछु नहि लै छै ओनाहिते लऽ जाइ छै
आ
नहि समझमे त तऽ डायरेकहते कि हमर कनिआ बात करतै हमरा नहि पता छै सबके बारे मे
नहि बुझब आब जे तऽ कहू हम बतेबै हम बात करबै हम कहब तऽ तुरत कम से कम लड़कीे हमरा नहि दि अपना लड़की के जतेक जे दै के छै से ल
अ हमलोग कि कोन कथि गनाथिी जर ल की के पास न रहतै
हूँ जे दैके से अपना लड़कीके दियऔ लड़काके खुश करू लड़काके कम से कम एगो चेन एगो औठी एगो कपड़ा लत्ता ई सब मोनसार देतै ने सब चीज ओहो देखबै लड़की केहन छै साफ गामार लड़की थोड़केे हम लेबे हम या तऽ हमरा जॉबमे लड़की चाही तऽ हम किछु नहि लेबै आ जॉबमे लड़की नहि छै तऽ गिन कऽ पैसा नहि दू दुनू तरफके सभ खर्चा सकाय ल
हू
हम कहाँ से खर्चा करबै महगाई मे नहि देबै तऽ की कहतैर कालखुन लड़की किछ पहिरतै ओढ़तै नहि तऽ केन लै
तेली ठीक छैय भऽ गेलै